नमस्कार।
नमस्का नमस्कार सब ठीक छैय ने।
हाँ सब ठीक छैय अहाँ सुनाउ कि हालचाल।
हाँ हमहुँ ठीक छी। आइ कलि एकटा बात पर बहुत सोच विचार करे छलु। जे जीवन मे सही निर्णय लेनाइ। आखिर कतेक महत्वपूर्ण होइत अछि।
इ वास्तव मे बहुत गंभीर आ उपधी विषयक अछि। हमर विचार से व्कक्तित्व जीवनक दिशा बहुत हद तक ओकर निर्णय पर निर्भर करै अछि।
बिलकुल कतेको बेर एक छोट निर्णय भबिष्यमे बहुत पैघ प्रभाव छोड़े जाइत अछि।
सही कहलिए। स्कूल चुन्नै, विषय चुन्नै, मित्र चुन्नै, करियर चुन्नै इ सब निर्णय जीबन पर गहरा प्रभाव डा डाल डालैत अछि।
बिलकुल कलि हम सोचै छलौ जे सफल लोकसबक आ सामान्य लोकसबक एक अन्तर इ सेहो होइत अछि जे ओ निर्णय समयपर लेैथ छथिन।
हाँ कियाकि बहुत लोक निर्णय लेबा मे एतेक देर कर देत। छथि जे अपसर हाथ से निकल जाइत अछि।
बिलकुल सचकहु त कतेको बेर हमर हमरो कोनो निर्णय लेबऽमे बहुत समय लागि जाइत अछि।
ई स्वाभाविक अछि महत्वपूर्ण निर्णय लेल सोच विचार जरूरी अछि। मुदा अत्यधिक दुविधा सेहो नुकसानदायक होइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे गलत निर्णय लेबाक डर बहुत लोकके परेशान करैत अछि।
बिलकुल मुदा कोनो व्यक्ति हर बेर सही निर्णय नहि ले सकैत अछि।
हँ कियाकि भविष्यमे पहिनेसँ देखनाइ असम्भव नहि अछि।
सही बात महत्वपूर्ण ई अछि जे उपलब्ध जानकारी आधार पर सबसे बेहतर निर्णय लेल जाय।
बिलकुल, काल्हि हम एक प्रेरणादायक बात पढ़लहुं गलत निर्णय सेहो अनुभव भेटैत अछि। आ सही निर्णय से सफलता।
वाह ई तऽ बहुत सुन्दर विचार अछि।
हँ कियकि गलत निर्णय सेहो व्यक्ति के किछु ने किछु सिखा जाइत अछि।
हँ बिलकुल। अनुभवक बहुत रास हिस्सा निर्णायक परिणाम से बनैत अछि।
एकटा बात हमरा आरो लगैत अछि जे भावनात्मक अवस्था मे निर्णय लेनाइ बहुत जोखिमपूर्ण हो सकैत अछि।
सही कहलियै, अत्यधिक क्रोध, दुःख अथवा उत्साह मे लेल गेल निर्णय अक्सर बात मे पछतावक कारण बनेैत अछि।
बिलकुल, एहि कारणे महत्वपूर्ण निर्णय लेबाक सँ पहिने शान्त मनसँ सोचनाइ आवश्यक अछि।
जी बिलकुल शान्त मन संग सोचल निर्णय सामान्यक बेसी संतुलित होइत अछि।
बिलकुल, काल्हि एक मित्र कहि रहल छल जे ओ केवल दोसर लोकक राय पर निर्णय लेल अछि।
सलाह केनाइ नीक बात अछि मुदा अन्तिम निर्णय स्वयं करबाक चाही।
हँ कियाकि निर्णायक परिणाम सेहो आखिरकार स्वयं के भोगबाक होयत अछि।
सही बात। दोसराक अनुभव उपज उपयोगी होइ सकैत अछि, मुदा जीवन अपन होइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे निर्णय लेबाक क्षमता सेहो अभ्याससँ विकसित होइत अछि।
बिल्कुल जतेक व्यक्ति निर्णय लेत ओतेक ओकर समझ ओ आत्मविश्वास बढ़ैत अछि।
बिलकुल। पहिने छोट निर्णय, फेर धीरे धीरे पैघ निर्णय।
हँ ई प्रक्रिया वास्तव मे व्यक्तित्व विकासक महत्वपूर्ण भाग अछि।
बिलकुल एकटा बात आरो अछि जे कतेको लोक अवसरक प्रतीक्षा करैत रहैत छथि।
जबकि कतेको लोक सही समय पर निर्णय लए कऽ अ अवसरक लाभ उठा लैत छथि।
ई अंतर बहुत पैघ परिणाम पैदा करैत छै।
बिलकुल समय पर देलगेल निर्णय भविष्यक जीवन बदल बदली दैत अछि।
बिलकुल, काल्हि हम एक व्यावसायिक कहानी पढ़लहुं हुनका सामने दू रास्ता छलैन
फिर हुनका की केलकैन।
जोखिम जरूर छल मुदा सोच विचार किएकऽ निर्णय लेकिन आ बाद मे बहुत सफल भेलेए।
ई देखबैत अछि जे निर्णय मे साहस सेहो आवश्यक होइत अछि।
हँऽ कियेकि केवल सोचैत रहलाइ से ओ काज नै अ बड़ अच्ची।
हँ बिलकुल एक समय बाद निर्णय लेनाइ अनिवार्य भए जाएत छछी।
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे निर्णय लेबाक क्षमता नेतृत्व गुण सेहो जुड़ल अछि।
सही कहलियै एक नेक नेता कठिन परिस्थिति मे सेहो निर्णय लेबाक साहस रखैत अछि।
आ निर्णयक जिम्मेदारी सेहो स्वीकार करत अछि।
हँ बिलकुल जिम्मेदारी स्वीकार करनाइ परिपक्वता चिन्त होइत अछि।
बिलकुल कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे निर्णय सेहो एक प्रकारक निर्णय होयत अछि।
बाह ई तऽ बहुत गहरी बात कैहलियै।
बिलकुल। कियाकि जे हम निर्णय नहि लेब तखन पर -परिस्थिति बहुत बेर निर्णय केयो दैत अछि।
सही बात। एहि कारणे समय पर सोची विचारी निर्णय लेनाक आवश्यक अछि।
एकटा प्रेरणादायक बाइक्य हमरा याद आबि रहल अछि। निर्णय भाग्य नहि बदलत मुदा निर्णय भाग्य बदलबाक दिशा अवश्य तय करत अछि।
इ बाक्य वास्तव मे बहुत सार्थक अछी।
बिलकुल आखिर मे हमरा अ- एबथ लगत अछि जे जीवनमे पूर्ण निर्णय खोजनाइ सम्भव नहि अछि।
हँ मुदा समझदारी अनुभव धैर्य ओ शासक संग लेल गेल निर्णय अक्सर सही दिशा दैत अछि।
स सही कहिलियौ जीवनक बहुत रास सफलता केवल अवसर सेहो नहि बल्कि सही समय पर लेल गेल सही निर्णय से प्राप्त होइत अछि।
बिलकुल जी जे व्यक्ति सोच विचार आत्मविश्वास ओ जिम्मेदारीक संग निर्णय लेल सीख लैत अछि ओ जीवनक बहुत रास चुनौती मे सफल पूर्वक पार कर सकैत अछि ओ अपन लक्षक दिशा मे निरन् तर आगे बढ़त रहैत अछि। हॅं।
बिलकुल, बिलकुल। एकटा बात हमरा आरो लगैत अछि जे जीवन मे कतेको बेर छोट निर्णय बाद मे बहुत पैघ परिणाम दैत अछि।
बिलकुल कतेको लोक सोचैत छथिन जे केवल एक निन्य महत्वपूर्ण होइत अछि। थोरा वास्तविक मे छोट -छोट निर्णय सब सेहो भविष्य निर्माण करैत अछि।
जैसे प्रतिदिन समय पर उठनाइ, पढ़नाइ, स्वास्थ्य पर ध्यान देनाइ अथवा समय बर्बाद नइ केनाई
सही कहलिये ई सब दैनिक निर्णय धीरे - धीरे व्यक्तित्व आदत बनि जाइते अछि।
हँ क्यकि जीवन एक दैनिक निर्णय सेहो नइ अइ बल्कि हजारो छोट - छोट निर्णय सेहो बनैत अछि
कलिहमे एक सफल उद्योगपति स्षरत। सुनैत चलू
ओ की कहै छला
ओ कहैत छले जे हुनकर सफलताके रहस्यसँ प्रतिभा नहि। बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेबाक क्षमता छ हो चल
ई बात बहुत महत्वपूर्ण अछि।
बिलकुल
हेलो
हँ बिलकुल
हँ कियकि अवसर सम्भवित भेटैत अछि, मुदा ओकर लाभसभ नहि उठा पयबै अछि
बिलकुल ठीक कतेको लोको अब सर्क अ सामने रहितो निर्णय नही लै पाबत छथि।
एहि कारण अवसरो धीरे - धीरे हाथ से निकली जाइत जा अछी।
सही बात समय ककरो प्रतीक्षा नहि करैत अछि।
एकटा बात आरो अछी निर्णय लेबाक लेल आत्मविश्वास सेहो आवश्यक अछि।
बिलकुल जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहि करत तो निर्णय लेभक साहस कोना अइ
बिलकुल कतेको लोक हर निर्णय लेल दोसरपर निर्भर रहैत छै।
बेदा जीवन भरि दोसर लोक अहाँ लेल निर्य नहि ले सकैत छथि
सही कलियौ एक समय बाद स्वयं जिम्मेदारी लेबऽ पड़ैत छथि
आ ओहि समय निर्णय क्षमता बहुत उपयोगी साबित होइत अइछ।
बिलकुल कल्हि हम सोच छलहु जे निर्णय लेबऽ सेहो पहिने जानकारी एकत्रित करनाइ सेहो जरूरी अछि
हँ क्या की अधूर जानकारी पर देल गेल निर्णय जोखिम पूर्ण हो सकैत अछि
बिलकुल क्य की कखनो - कखनो सम्पूर्ण जानकारी उपलब्धी नहि होबैत अछि
सही बात जीवन मे बहुत अ निर्णय एहन होइत अछि। जाहि में पुनः निश्चितत सम्भव नहि होइत अछि
हमरा एक कल्पनाक उदाहरण याद आबैत रहल अछि।
की उदाहरण
खेलक मैदा मे कल्पना- - कप्तान के किछु सेकेंड मे निर्णय लेबाक पड़ैत अछि।
हँ ओते बेसी सचबाक समय - - कन पट
मु तऽ ओ निर्णय अनुभव समझ- - आ परिस्थिति पर आधारित होइ त अछी।
ई नेतृत्व -नेतृत्व महत्वपूर्ण कोन अछी।
बिलकुल हमरा लगैत अछी जे- - निर्णय क्षमता आ जिम्मेदारी एक दोसर से जुड़ल रहै अछी।
बिलकुल जे व्यक्ति निर्णय लैत अछी ओकरा- - परीरणामक जिम्ममेदारी सेहो लेबाक पड़े त अछी।
आ जिम्मेदारी से ओ- - भागनिहार व्यक्ति नीक निर्णय नहि बनि सकैत।
सही केलियै परिपकता निर्णय व जिम्मेदारी दुनु संन्तुलन। स अबे अछी।
बाह ई तऽ बहुत गहरी बात अछि।
हँ किय कि गलती से छिकबाक अछि।
मुद्दा निर्णय नहि ले ल स अक्सर- -